की हाल चाल अय
बढ़ियाँ अपन कहियौ भऽ गेलै चाय ओहिना पड़ल छी उँ
हँ भऽ गेलै एखने पिलहु हें एते गर्मी में की कहू चायो त अबुह लगे छै
ह हँ गर्मी तऽ बड्ड यए आइ तऽ कनि पानि भेल छलै एतय पर भेलै कनि कनिे भेल मुश्किल से दू पाच मिनट भेल आ फेर बन्द भ गेलै फेर गर्मी उझिल देलकै
हमरा सब दिस तऽ किछु नहि एकटा बोनो नहि हिलै छै बड्ड गर्मी छै बड्ड रौद बड्ड रौद
इमहर रौद नहि उगे छै दू तीन दिन से पर गर्मी बड्ड छै गुम के न छै एकदम से
हँ हँ उएह हाल एतौ छै पूरा गुम छै एकटा कतौ पत्ता पत्ता नहि डोले छै
मइ जून के गर्मी नामी होइत छै ने जून जुलाइके
हाँ
तहन आओर सभ
आओर सभ बड नीक अइ
हाल फिलहालमे कतऽ गेल छल घुमै लए
दरभंगा गेल रही श्यामा माइ मन्दिर
हँ हुँ -ओहो मन्दिर बड़ नीक छथिन ने हमहूँ गेल छी जाइ छी मां लग तऽ जाइत रहै छियै आओर किछु बदलबो केलखिन हेँ एहि बीचमे तऽ नहि गेलहुँ हेन हम
हँ बहुत जादाा माता मंदिर जे छै से पूरा नीकसँ प्रेंट प्रेंट भेलेआ खूब सुंदर लगे छै पहिले केहन छले उखैड़ गेल
हँ हँ
आब बड नया भऽ गेलै आ बडड नीक लगै छै
मन्द
मां तारा मंदिर के प्रिंट भेलेया
हँ ओते तऽ मनोकामना मंन्दिर छथिन ने कनिये दूर मे
हँ ओ तऽ यूनिवर्सिटीक के कैम्पस मे छथिन
हँ त ओतऽ गेल हैब
हँ ओतहु गेलहुँ हमरा तऽ यूनिवर्सिटीएके काज रहय तऽ हम गेल रही तऽ ओतहु घुमि लेलहुँ हँ तऽ हम पूरा यूनिवर्सिटियो घुमलहुँ फेर ओ मनोकामना मंदिर घुमलो फेर अथियो घुमलों इस श्यामा माइ मन्दिर माँ तारा मन्दिर
हँ माँ तारा मन्दिर नहि गेल छी हम केहन छथिन ओ मन्दिर
बड़ नीक छथिन ओ हो भगवती ओ जे छथिन माँ श्यामा माय जे छथिन ने से रमेश्वर सिंह के चीता पर बनल छथिन
लै हमरा
अच्छा ए तय एकर सभके इतिहास छै ने दरभंगा महाराज वंशके
हँ हँ
चीज छै ईसभ बुझबाक चाही अहाँसभ तऽहिमे तऽ दरभंगा के छी
हँ दरभंगेके छी हमसभ तऽ
ओतहि के छै ओ जे रामेश्वर सिंह जे छलखिन दरभंगा महाराज हुनकर चिता पर ओ बनल छथिन श्यामा माई मंन्दिर आर लक्ष्मीश्वर सिंह जे छलखिन हुनकर बड़का भाई हुनकर चित ओइ पर बनल छथिन ओ माँ तारा मंदिर
ह तऽ माँ तारा मन्दिर नहि गेलै ओ कतय छथिन ओ मन्दिर
ओते ओते श्यामा माइ मंन्दिर के बामा भाग
ओ कनि दूर‌ पर
हँ अइ मोहाड़ पर ओ छथिन आ अइ मोहड़ पर बामा मोहड़ पर ओ छथिन
त याद नै हैयत ओना तऽ जादातर जाय छिय तऽ माँ श्यामा मंदिर घूम के चेल एलो आ मर
एखन कहाँ दन हाल फिलहालमे इहो भेल छलैए जे ओ मरल छलखिन हेँ महारानी कामसुन्दरी छोटकी
हँ हँ
हुनकर ले बड़का बड़का भोज भेल छलैए विश्वभोज तेहन टाइप के सब जगह स लोक सब एलैया खाय ले एते बड़का भोज भेल छलैया
हू
आ ओते हुनका जरैल केनहै वहि श्यामा माई मंदिर के अथी मे कैंप्स में हँ हुनका सबके तऽ राज घराना छै न
हँ हँ ओ सभमे घुमैयो मे नीक लागै छै
हँ एक बेेर आर जायब हम पूरा नहि घुमि पियलहुँं हमरा अथी ट्रेन छुटैत रहए ने तऽ हमरा जतबे भेल तत बे घुमलो ओहो नीक सँ नहि घुमलहु एक बेर हम सोचै छी जे आर जायब आ सब टा घुमब ओ जे छै दरभंगा महाराज बनेने छथिन नारगौना पैलेस ओ यूनिवर्सिटी के अन्दर छै ओहो महल घूम ले हमरा बड शौक लागल ऐ ओतता न तितलिया प्रकार के ओ महल छै आओर ओ ब्रिटिश स आयल छै ओइमे पत्थर ओहि टाइम में ते पत्थर से ओ मे कान बनल छै जे ओ उ हँ उज्जर कलर के ब्रिटिश के पत्थर छै ओ ओहि पत्थर स से ओ महल बनल छै आ ओमे एकटा मशीन सेट कयल गेल छै जे कतबो भूकम्प हेतै केहनो भूकम्प हेतै तऽ ओ महलके किछ नहि हेतै
ह ह नहि गेल छी ओतो नै मेन बात छै जे एक दिन दू दिन लै गेलो तऽ माँए लग रहि गेलहुँ बाते चीत करै मे म्म बस टाइम पास भऽ गेल
हँ हँ हँ घरक उलझन से लोकके फुर्सत हेतै तखन
हँ ते नै गेलहुँ
सएह बात भऽ जाइ छै हम तऽ गेलहुँं हमरा बड्ड नीक लागल लेकिन ओएह हमरा छुटि गेलै घूमनाइ ओहो घूमब आ ओतअ पहिले जे दरभंगा महाराज के समय मे जे रेल चलैय छलैए ओहि रेल के स्टेशन सेहो छै
ओते श्यामा मन्दिर लग
नइ ओ नरगौना पैलेस पर
ओ
तऽ हमरा ओ स्टेशनो देखऽके यइ पुराना वला जे स्टेशन केहन रहै
हूँ
ई सब हमरा मेन मेन जगह छुटले अछि श्यामा माई मंदिर मे एक दूटा मंदिर जे छै अय साइड स जिम्हर घूस के छियै मन्दिरमे ओम्हरे दिससँ नहि ने यऽ दू टा तीनटा मंन्दिर ओसभ हमरा बचले य घूमय लेल ओसभ हम नहि घुमि पे अयलहुँ
हँ -दरभङ्ंगो अपन्दरभङ्गामे कम घूमे वला अछि बड्ड घूमे वला जगह
आब तऽ कते रंग बिरंगग के भऽ गेलै ओ की कहै छै तारा मण्डल फूलगाछी वाटर पार्क
हँ
घुमैये बला तऽ सभटा जगह हइ
सभटा अछि
बड नीक जगह छै
लोक बाहर से लोक सब जाइया आब घूमय लए दरभंगा अपन सबके की अपन सबके मिथिले हाट तऽ कते सुने छिअ बड्ड सुनै छियै सभे कहै छ जबै जेबै
हुँ हुंम
ओ नहि लेकिन नहि होइया गे
ओहिमे ओहि मौका तऽ और प्रसिद्ध छै कहाँ दन भनसाघर छै ओहि भनसा घर मे पुराना जमाना वालला सबटा सामान सब छै
अ खानो पीना पहिलुका जबाना वला मरुआ
कही हँ चूल्हा पर बनै छै नहि एकटा बस जितिया दिन खाइ छी भऽ गेलै आर कहियौ नहि हमरा बड्ड नीक लगैया हँ हमरा बड्ड नीक लगैएा उ मरुआ रोटी
हँ हँ परसादी जखन देब तऽ उएहमे से खोँट खोँट कऽ सभगोटे खा लिअ
खा लिअ हँ
ओना थोड़े ने भेटै छै
ओना नहि भेटैत छै जितिया दिनका तऽ प्रसिद्ध छै जे कनि मड़ुआ रोटी आ माछ खाइ
हँ मड़ुआ रोटी पहिले भेटैत छलै कते नीक लागैत छलै दूधो सङ् मड़ ओ रोटी या खुद्दी रोटी खइयो तऽ नीक लागै छलै नून तेल सङ्गे सेहो नीक लागै छलै
छैे कि पहिलका बाते की छल छलै पहिलका दूधो मे स्वाद छलै आबक दूध मे कोनो स्वाद रहैत छै पाउडर पाउडर सनके लगैत रहै छै हँ पाउडर पाउडर सनक लगय छै नय नीक केहनो
हँ
पहिलका दुध समे स्वाद रहैत छलैया सभटा पहिलकामे स्वाद छलै आब किछु नहि
पहिलका पहिनेमे तैयो अखन अपना सबके गाँवके हँ तैयो अपना सबके गाँवके एखन पानिमे बहुत स्वाद अछि से बुझियौ
हँ छै स्वाद से तऽ छै एखनो जे गाममे रहैया से बेसी स्वस्थ रहैया ओत जे रहैया शहर बाहर शहर जे रहैया से कनी ज्यादा शरीर से लाचार रहैया लेकिन तैयो एहन नहि छै जे आब बिमारी नहि छै आब बिमारी सभ जगह भऽ गेलै कियकि अन्ने पानि न अथी छै शुद्ध छै सबटा मे खाद दबाइ पड़ल रहल तहने पनि जहन अथी भी बिष छै तऽ ओ तऽ खेतै लोक तऽ बिमारिए हेतै ने
हबे करतै तहन आओर सब कहियौ
आओर सब तऽ बड्ड नीक अइ दरभंगा मे पोखइरो कते बड़का बड़का छै दरभंगा महाराज के जत तत देखब जे पोखरि जे छै बाप रे
ह्म
ओ तह हम गेल स्टेशन से जे उतरलहुं स्टेशन के ठीक सामने जे पोखरि अई बड़ का बला
ह्म हँ हँ
पोखरि एतेक बड़का छै एतेक बड़का छै जे ओकरा हमरा पार करअ में पन्द्रह मिनट लागल एकटा मोहार बस
हँ
एकटा मोहार बस पार कर में पन्द्रह मिनट लागल तत्ते बड़का पोखरि छै से
बहत बड़का बड़का पोखरि सब छै आ बाइरो बड्ड आबैे छलै नै पहिले अपना सब दिस नहि आबै छलै अहाँ सब दिस तऽ नहि जाइ छलै हन
नहि इम्हर बाढ़ि नहि अबै छै इम्हर ऊँचा छै ऊँचाई वाला जगह छै हमर सबके गाम
हमर सबके गाँवमे बड्ड बाढ़ि आबै छलै की कहू अंगना सबमे पानि चलि आबैत छलैया ना हमरा अपना गाँवमे आ अय टाइम मे जेना सावनमे अहाँके ई अखार सउन सबमे अहाँ के माछ सब्जी सँ सस्ता माछ भेटै छलै हन
ऐह
सच मे कहै छी दसो रुपया के माछ द दितै अहाँके सबगोटे खेनहार छलियै हम सब माँ पप्पा बौआ बहिन सब सब खाइ छलै हन माँ कहते जे जतयके सब्जी लेबै ओतयके माछे लऽ लै छि दिन राति दिन राति लास्टमे मोन अकच्छ भ गेल खाइत खाइत कहलियै आब नहि खेबौ बुढ़िआ आ आम बड मोन बेकार लागै छो माछ खाइत खाइत
भइये जइ छै कोनो चीज कते बेर खेबै
कतेक खेबै लेकिन एखन आब नै भेटैत छै माँके पुछलियै माँ आब भेटै छै तऽ नहि आब नै भेटै छै
आब किछ नै छै पहिलका
ना
आब सबटा बिलुप्त भ गेलै
सबटा बिलुप्त भ गेलै बाइरहे हबतै खूब बाइरहे अबितै अंगना सब मे पइन घुस जेतै
सैहै देख
अह ओह
कते कते जगह ओइ बाढ़ि मे दहा दहा क मोटका मोटका साँपो अबै छलै ओहो सब जाइ छलै आहाँ सबके गांम दिस
हँ साप त हमर सबके घरके मतलब महारे पर घर बनल छै ने पोखर के महार पर संंसार पोखरि बहुते बड़का पोखरि छै दैत के खुनल पोखरि छै
ओ पोखरि सब तऽ असाध बड़का बड़का रहै छै
बड़का रहै छै उएहे पोखरि के महार पर हमर सबके घर छै बुझियो जे एको रती बाढ़ि आयत तऽ पूरा अँ्गने पानि चलि आयत ताहि दुआरे हमरा पप्पा सब बहुत एते ऊँच कऽ के घर बनेने छथिन
सएहे देखी
हमरा सब के बराबर खाली उक्ति नीच्चा के नहि हो या कुर्सी से दने छथिन एते ऊँच कियकि बाढ़ि आब जाइ छलै हन
खूब ऊँचगर कऽ केऽ अपन बनेने छथिन जे बाढ़ि पानि से सुरक्षित रहत
सुरक्षित रह एक बेर तऽ हमर भाय बहुत छोटे छै
बला
हँ हमर बौआ छोटे छले भाय ओ चलि गेलखिन अपन तीन गो बच्चा सब संगे अपन ओ पानि मे घूमैत घूमैत पोखरि पर मंदिर बनल छै बाबा संनचार बाबा नाम छनि हुनकर महादेव के हुनके पोख मंदिर पर अपन सब कोइ बैस गेल हमर एगो भाय छलखिन चाची के बौआ कहथिन कि जे जाइ छै कनि हेलै लए हेलते हेलते बुझियौ बीच पोखरिमे पहुँच गेलखिन ओ एक्के गो हुनको बौआ छलैँ हन चाचीके एकेगो हमरो